आओर
हेलो
हेलो नमस्कार
नमस्कार नमस्कार
सब ठीक छै ने
हँ सब ठीक छै अपन बताउ
हमहुँ सब ठीक छै कली‌हम सोचैत छलहुँ जे भारतक अर्थव्यवस्था विकासमे व्यवसायके बहुत महत्वपूर्ण योगदान अछि
ह्म बिलकुल कियकि व्यवसाय रोजगार उत्पन्न करैत अछि आ देशक आर्थिक गतिविधिके गति प्रदान करैत अछि
सच कहू तो भारतमे छोट व्यवसाय से पेग उद्योग धरी बहुत प्रकारक व्यवसाय देखबाक लेल भेटैत अछि
हँ किछु लोक किनारा दुकान किराना दुकान चलाबैत छथि तऽ किछु लोकग पैक कारखाना आ कम्पनीके सञ्चालन करै छथिन
जे कृषि आ व भारतमे बहुत महत्वपूर्ण अछि
बिलकुल किएकि भारतक एक पेघ जनसंख्या खेती आ खेतीसँ जुड़ल व्यवसाय पर निर्भर अछि
कल्हि हम पढ़लहुँ जे दूधक उत्पादन सेहो भारतक एक प्रमुख व्यवसाय अछि
हँ दूध दही घी आ अन्न उत्पाद लाखो परिवारक आय स्रोत बन बनै छै
सच कहू तो वस्त्र उद्योग भारतक सबसे पुरान व्यवसाय सबमे से एक अछि
बिलकुल भारतक कपड़ा उद्योग देश आ विदेश दुनू बजारमे बहुत प्रसिद्ध अछि
हमरा लगैत अछि जे सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र आजुक समय मे तेजी से बढ़ि रहल अछि
हँ बहुत रास युवा सॉफ्टवेयर तकनीकी सेवा आ डिजिटल क्षेत्रमे कार्य कै रहल छथिन ह
काल्हि हम देखलहुँ जे ऑनलाइन व्यापार सेहो बहुत तेजीसे लोकप्रिय रहल अछि
बिलकुल लोकसब घर बैसल वस्तु खरीदी हँ बेची सकैत छथि
सच कहू तो पर्यटन व्यवसाय सेहो भारतक अर्थव्यवस्था में महत्व पूर्ण भूमिका निभबैत अछि
हँ देश विदेशक पर्यटक सब होटल परिवहन आ अन्य सेवा क्षेत्र के लाभ भेट भेटे सकैत अछि
हमरा लगैत अछि जे भोजन आ जलपान से जुड़ल व्यवसाय सदेखन माँग मेकर रहैत अछि
बिलकुल रेस्टोरेंट मिठाई दुकान आ भोजन सेवा केन्द्र बहुत लोकक आय स्रोत अछि
कल्हि हम पढ़लूं जे नव उधम शुरू करनिहार युवा सबक संख्या बढ़ि रहल अछि
हँ युवा सब नवविचारक आधारपर अपना व्यवसाय शुरू कए रहल छथिन
सच कहू तो सफल व्यवसाय लेल धैर्य योजना आ मेहनतक बहुत आवश्यक होइत अछि
बिलकुल बिना तैयारी आ निरन्तर प्रयासक कोनो व्यवसाय लम्बे समय धरि सफल रहि सकैत अछि
हमरा विश्वास छै जे भारतमे व्यवसायिक सम्भावना लगातार बढ़ि रहल अछि
हँ तकनीक नवाचार आ बढ़ैत बाजार कारण नव अवसर निरन्तर उत्पन्न भए रहल अछि
सही कहलिय कृषि दुधक उत्पादन वस्त्र उद्योग सूचना प्रौद्योगिकी ऑनलाइन व्यापार पर्यटन भोजन सेवा आ नओ उधम जेका क्षेत्र भारतक आर्थिक विकास मजबूत आधार क्षेत्र आ अही व्यवसाय सभक माध्यम से लाखो लोग रोजगार आइ आ प्रगतिक अवसर प्राप्त रहल छथि
हँ कल्हि हम सोचै छलहुँ जे भारतमे व्यवसाय केवल धन कमेबाक साधन नै बल्कि समाजक आवश्यकता पूरा करबाक माध्यम सेहो छै हेलो
बिल्कुल क्यूंकि प्रत्येक सफल व्यवसाय कोनो न कोनो समस्या केयर समाधान प्रदान करैत अछि
ह हँ सच कहू तो भारतमे खुर्दा व्यापार बहुत पेघ क्षेत्रमे मानल जाइत अछि
ह हमरा लगैत अछि जे औषधिक उद्योग भारतक महत्वपूर्ण व्यवसाय सभमेसँ एक अछि
बिल्कुल भारत दुनिया के बहुत रास देशमे औषधि निर्यात करैत अछि
हँ कल्हि हम पढ़
हेलो हलो हलौ हलौ हलो